हँ छी दीदी
खुश रहू ददनाइत रहू सदा सुोहागन रहू की हाल
ठीक यए अहाँ अपन कहू अहाँ ठीक छी
हँ हमरो ठीक ठाक यइ अहाँ सुनाउ
सभ ठीक य कीसभ होइ छै।
किछो नहि होइया बस बैसले छलहुँ हेँ भोजन भेला अखने भोजन तोजन कऽ कऽ आ अखने अहाँके एबे केलहु है बस बे अकेेलहु है
कीसभ खेलहुँ हेँ
की सब केलहुँ अहाँ जेना ओ घरसँ तऽ बुझिते छियै काज राज कते भऽ जाइत छै। बौओ सभ घरे परर छथि आय
कहलहु हैं की सब खेलौं हैं
खेलहु हें की कहू भात खेलहु हें आ अल्लू कुम्हरौरी के गाँंव से कुम्हरौरीी छलथि आल अनने छलखिन हेँ तऽ ओ आल्ूके मरौड़ीके सब्जी गरमे गरमे बनेलहुं हेँ आर ओकनी हँ जीर सभ कनि पीस कऽ देलियै ओहिमे आ कनि घितटीसँ छोंकि छाँकि देलियै तऽ अहाँके बढ़ सुन्दर उएहसभ बनेलहुँ हेँ आलूके मरट के सब्जी तरकारी आ भात
दीदी हम खेलहु हें भात दालि करैला के भुजिया डालना के सब्जी
डालनाे
हँ हँ वै आलू परोर कदीमा सब ध का
बड़ सुन्दर
चेलो हैं
अच्छा तऽ सभके तऽ छुट्टिे होयत घरमे
नहि हमर बाबूजी के तऽ रोजे रहै छैनि जुति
अच्छा तहन तऽ बढ़िए य आइ तऽ पूरा आर अपने तऽ हेता घरेमे ने अहाँके पतिदेव
हँ ओहो घरे में छथिन लेकिन हुनको अखन काज चलि रहल छै।
एखन करय दियौन जेहन करता धरता अपन रोजी रोटी तेहे ने नीक है
हँ सएह सब ये कहलहु हँं दीदी अहाँके हाथ के ओऔलक सब्जी बड़ी नीक होईए
अच्छा ओल के सब्जी ओलक सब्जी तऽ ओ तऽ बुझ ते छिय पहिले सबसँ पहिले ओल उसैन लियै कनी नून ध क आ कनि उसनला के बाद नून देलाक के बाद उसनलाक के बाद छानि लिय ओकरा नीकसँ कोनो पानि मे गाारि लियिया ओहि के बाद कनि अहाँ तेल ध क आ खूब सुंदर से ओकरा कनि माछ जेना त लिय कमे तेल दऽ क आ तर क निकालि लिय ओहिके बाद कनि सरसो पीसने छी से कनी सरसो मसाला कनि धोनी कनि बुक कनि कनि हरद कनि नून जेना माछक मसाला भूजैत छी तना हेते भुइज दियो बढ़िआँसँ आ माछे जेना बुझियौ ने माछे जेना सभटा रोस लगा दियौ
हँ
फेर जे अहाँ सिद्ध कयने छी ओहिमे धऽ दियौ जहन ओ नीक से तीमन बरकि जायत तऽ ओहिमे धऽ दियौ आ बरकला के बाद ओहिमे जखन बुझाय जायत जे तीमन बनि गेल तऽ ओहिमे एकटा एकटा नेब बो गार केऽ धऽ दियौ खाली नेबो के बिया ओहिमे नहि जाय नेबो के जे बिया जाय तऽ ओहिसँ की हयत तऽ ओ कनि तिताब पन आबि जायत तीत जेना तीमन भऽ जायत आ नेबो के बिया लोक कहैत छै ने जे तीत भऽ गेल से मेन होइ छै जे नेबो के जे बिया ओहि मे खसि पड़े छै। ओहिसँ ओ तीत भऽ जाइत छै
अच्छा ह्म
तऽ इएह सब ये ओनाहिते के बनेबे देखबे बड़ सुदर हयत कियो कियो त घीयो से छो दै छथिन आ घीसँ छोकि दै छथिन तऽ कनि आओर स्वाद लगै छै। बुझलियै घी स छोकला पर कनि आओर स्वदगर लागल
हँ औहे तऽ कहलहु कहलहु दीदी के हाथ के तऽ औलक सब्जी बहुते दिन भऽ गेल खेला
हँ नहि आयब तहन ने आयब तहन ने खायब बहुते बहुते दिन अहाँके नहि राला भऽ जाइया तऽ नहिरा आयब तहन ने खायब
आ अथियो माछक तीमनो बड नीक बनबैत छियै अहाँ एगो तऽ हमरा माँ के हाथ के निक लगैया एगो
हहाँाँ तऽ ब नीक बनबै छथिन अगर अहाँके दाय के बाद केओ बनबै छथिन माछ मीट नीक तऽ ओ दू गोटा छथि तऽ एक तो अहाँके खुद एकटा मझली दीदी छथि आ एकटा अहाँके माँ छथि हँ हँ अगर अहाँके दाइ के बाद केओ नीक माछ आ मीट बनबै छथि तो अहाँके मझली दीदी आर अहाँके माँ ई दुनू गोटा के हाथ मे स्वाद बड्ड छनि खेनाइ पिनाई में स्वाद छनि आ ओहो तऽ संजोगे होइ छै। छै ने हाथो मे स्वाद किनको किनको होइ छै। सब के थोड़े हयत वएह तेल उएह मसाला सब केओ दै छै। लेकिन ओहन खेनाइ सभ बुते कहाँ बनै छय खेनाइ के मतलब छै बौआ जे खेनाइए एहन चीज छै। जे स्थिरतासँ बनत आ जे बन उजारन रहती हुनका खेनाइ सभसँ खराप लागत बनबय मे की य तो कनी काल चाहती कनि ओतौ घुमि ली कनि ओतौ घुमि ली आ भानस तऽ बुझिते छियै भानस भानस छै स्थिरताास से करय बला नहि भानस स्थिर तऽ बैस कऽ करू आर ई किछु जे ल के उचक्का सब रहत हुनका भानस सबस नहि नीक लगतनि करऽ मे ओहि भानस से दूर कटित कटतियै ती बुझलिय आ भानस जे स्थिरसँ केलथि हुनका हाथ मे स्वाद छै। किछो बना देथिन केनाहितो बना देथिन
एगो दीदी एगो और चीज अहाँ बर नीक बनबै छिय ओ कथी कहै छै। एक बेर हमरा याद य हम जे अहाँ के घर पर अहाँ के घर पर जे रहि उह आलू अर बनबे छियै
किछो बना द दै छै। बौआ किछो नहि एहन किछो नहि छै। जह किछो रहल सह किछो बना लेलहु कहले सबके अपन अपन स्वाद छै अहाँके हमर हाथक स्वाद लागैया सबके अपन अपन मुँह के स्वाद अऐ आ हमरा तऽ भ हमरा तऽ अहाँके मायक हाथक नीक लगैए हर र आ हमरा हाथ में बर स्वाद जितिया में तऽ केना सुन्दर भानस भात अहुूँ केने रही याद यए अहाँ अहाँके छोटकी बोहिन रहथिन दुनू गोटा मिलके बडड सुन्दर ज िया मे खाना भानस भात अहाँ बनेने रही हमरा अहाँ के माँ के जे उपास रहे दुनू गोटा एकेठूमा बैस कऽ केलँ याद य क ताहिके बादे तऽ जितबा अहाँ त ब गेल त के देलथि ने भगवान वएह जितवाहन बालक हँ तऽ सएह सब ये बाँकीके किछो नहि बढ़िए यइ आर सब कहियौ अहाँ क तोड़े भी कतहु घूमय फिरऽ गेलहुं किी नहि
कतऽ जायब दीदी एते रौदमे देखै छियै कते गर्मी छै ऐसा न तऽ लोग घर में यहै ठीक है बहुत चलत
हँ हँ घरमे रहब नहि बुझलियै आ छैहो बड गर्मी दिल्लीमे दिल्लीमे पड़ी तू बड गर्मी है ने बुआ नहि जेबो करब तऽ कतहु दिल्लीसँ बाहरके जाउ जतयके ठं्डा मौसम छै
हँ आखन तऽ बर बहु दआ सोचा पया जे जाउ कि नहि जाउ
हँ हँ एखन तऽ बौओ छोट छथि ने अहाँके
हँ आ दिल्लीमे कतहु घुमयवला एखन समय नहि छै। गर्मीे वजह से
बात नहि कोनो बात नहि मौसम सब देख कऽ हाल हारी बीमारीसँ बच कऽ किया तऽ सुरक्षित रहब तऽ सबटा छै ने की फायदा डॉक्टर बाबा के घर जा आ कऽ कोनो फायदा नहि यइ आँ अपन घर में रहू सुरक्षित रहू जाहिमे भगवान नून रोटी देने छथि ओहिमें खुश रह ओहिसँ पैघ क छियै ह बताउ गाय वला किछो लक्षण हमे य कि नहि यइ या तऽ लोक माये पित दााय के सीखैया ने किछो गाायवला को गनिय हमे कि नहि
ओ तऽ लोगे बता सकै हम की बता सकै छी
अच्छा याद यऽ अहाँके अहाँ कनिएे टा करहि अहाँके दाइ बड्ड कर
हँ ओ तऽ हमरा बुझल जे उएह तेल मालिश उएह
सबटा अह एहन भेल नई छिटकिली जेना जे दाई के ने मे हुनकर भतीजी सब के अथी रहनि बिियाह रहै तऽ ओ बेसी दिन ला नहि गेल रहथि दू तीन दिन लाग गेलखिन ओहिमे अहाँके बड मोन खराब बड मोन खराब बड मन खराब तऽ जहाँ माँ एलखिन ह भगवती शिर मे अहाँके दाय खोछि खोलैत रहथिन तऽ अहाँ पलङ्ग पर रहियै सुतल तऽ अहाँके बड्ड पेट तेट झड़ै तऽ पल्ंग पर जे सुतल रहहिय अहाँ तऽ जहने अहाँ के माँ के आवाज हमर माँ के अहाँ अपना दइ के आवाज सुनलियै तऽ अहाँ सात द ल रहियै आ जहाँ अहाँ बुझि गेलिय जे दाय आबि गेली आी अहाँ उठि पुठ कऽ बैस गेलियै आ दाहि के देख खूब क खूब कन लगलियै आ हाथ के इशारा देबे लगलियै जे हम तोरा कोरा एबो आ तय में जे अहाँ चिपक गेलियै तऽ दाइ अहाँके कहथिन देखियौ दुइऐ दिन ला गेलो नेना के केहन कऽ के राखि देलक ई सब की की खुआ कऽ बच्चा के एहन हाल कऽ देलक
हमरा हमरो लोग हमरो भेज हमरो भेज देली देबाक चाही ने हमरो खुछ देबाक चाही ने दाइ साथे
कथी कहै छियै
हमरो दादी के लऽ कऽ जयबाक चाही छलए ने
कतऽ
ऊहा बउ बच्चा रहीय छोट रहिए तहने
अच्छा दादी अहाँके केना लऽ कऽ जतै तऽ अहाँ अपन माँँ पहिल बच्चा चा रहियै तऽ अहाँ दुआरे ओ ओ जे अहाँके मझली दीदी छथिन तिनका लऽ कऽ नई न गेलखिन मामा गाँव ओकर ओकरा मझली दीदी के छोड़ि देलखिन अहाँके भाउज लग जे भाज ल छोट बच्चा छै। तै दुआरे मझली दीदी के छोड़ि देलखिन बुझलियै हँ तऽ अहाँ मझली दीदी आ अहाँके माँ रहल छथिन आ दाइ त्तिनीये दिन ला गेल खिन अहाँ छोट रहियै ने बड करीब अहाँ दू सालके रहियै
ह ओ होते छै। छोट बच्चा के जकरा पर बेसी माया रहै
छैे। आ जा सब बीचमे अहाँ भेल रहियै तई सब बीचमे घरमे केओ कोनो दोसर बच्चा रहबो नइ न करै एकेटा बच्चा अहाँ रहिय हँ आ जेहि सब बच मे अहाँ भेल रहे तो दोसर तेसर बच्चा नइ रहे सिर्फ एकेटा अहाँ रहिय तऽ कनि बेस से ध्यान रहनि अहाँ पर बुझलियै हँ भइए जाइ छै। तऽ सएह सब छै। कोनो नइ आब जेना हमरे सबके दाइबला किछ किछ छै। हमरे सबके बाजब भूकब हमरा सबके तऽ अपना दइए वला छियै ने हमर सबके दाइ ओहो बुढ़िया दाइकेँ तऽ खीसे छोड़ू बुढ़िया दाइ तऽ सभसँ बड़का अनमोल छलखिन हेँ हुनकर तऽ तैने हुनकर पुतहु सभ अपन साऊ से बला सिखल खिन बुझलियै
ओर बौआ सब की करै छथिन हँ दीदी बौआ सब की करै छथिन बौआ सब
हँ कहियो कहियो आवाज नइ आबैया
बौआ सब की करै छथिन
बौआ सभ की करताह अपन लागल छथि गर्मीके काजसभ गर्मी छुट्टीके कऽ रहल छथि ओएह सभमे लागल छथि बुझलियै नइ बहुते हुनका सब के बहुते काम छ लिखऽ पढ़ के की कहाँ सब कतरब खुतरब के बनबय के जहिया से छुट्टी पड़लनि हे तहिया सब ओह सब करे मे लागल छथि ऽ लेकिन एखन तक नइ भेलनि है हँ हँ दू तारीख से खुलतैन दू तारीख से खुलतै हँ तऽ सेहा सब अहाँ अहाँ के बौआ की करै छथि
बौआ एखन खेलइ छै तऽ वहामे ऐन पे करै छी त हँ
अच्छा बौआ के सबसँ जा्यादा किनका से लगाव
बौआ के तऽ सब चाही दइो चाही बाबो चाहीन अ पप्पो चाहीन अ मओ चाही
बढ़ििया बढ़िआ सब स नीक सब स बढ़िया आ एतहियो एत गोटा के सामने में
ह चिहार मतलब इएह तीने चारि गोटा के चीन्ने
तऽ एना किया बौआ यइ आइ काल्हि आइ काल्हि आइ काल्हि के बच्चा सब एना कििया खाली मेइए चिन्हा होइ छै। ये ओ जे बौआ आयल छथिन बड़की बहिनके बेटी हुनको बौआ के इएह हाल छै। माय के अपन माँ के छोड़ कऽ ककरो लग नहि जाइ छथिन लोग दुलार पिलार लाड करऽ ले जाइ छ आ ओ किया ककरो ोलथिनक
ठीक ह य बच्चे सब तन हो छै। त